जय झूलेलाल! ॿयो?
ॿयो सभ बढ़िया, तहां ॿुधायो ठीक आयो?
हा, ठीक आयां, तां ॿुधायो? ॿयो छा था करयो? जी!
हैलो, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल! ॿयो ॿुधायो सभ बढ़िया?
बढ़िया बढ़िया मस्त, हा किथां आयो तां?
हां, जी! मां, आगरा मां आयां।
अच्छा
तां किथां?
मां, खंडवा एम, पी।
अच्छा खंडवा मां, अचछा- अछा। न न, हिकु पहिरीं हिनन ई भैया ई मूंखां ॻाल्हायो हुयो ख हिननी मूंखां त ॿुधायो अन।
अच्छा- अच्छा, हा।
जी। ॿियो ॿुधायो, सभु बढ़िया, चांय, वांय पीतव?
न बस अंञा थोड़ी देर खां पो, साढे छंहे बजे।
अच्छा-अच्छा, सही आहे।
हम। ॿियो त्योहारनि जे बारे में कुछु ॿुधायो? कहिड़ो बाल पझु अथव?
असां।
कहिड़ो तहांखे त्योहारु वणे
असांखे फेस्टिवल त इअ ई आहे, ॾियारी वणंदी आहे, ॾियांरी में सफ़ाईुनि में एसी- तेसी थींदी आहे।
हा, हा, न त छा न, न ईअं त सावण जा त्योहार बि त सुठा ईंदा आहिनि।
हा, सावण जा त सुठा आहिनि ई, हुननि में बि उहई आहे मि लोयूं मानीूं पचायूं करूं। तुहार त सभु सुठा आहिनि। जेको मल्हायो। हा जी।
अच्छा-अच्छा, ॿियो घणा ॿार अथव तव्हांखे?
मूंखे ॿ ॿार आहिनि। छोकिरो वॾो आ, छोकिरी नंढी आहे।
अच्छा-अच्छा, ॿियो आगरा जे बारे में कुछु कुछ ॿुधायो आगरा में त सुठो आहे घुमण लाइ।
त न, ही फेमस आहे, छा चइबो आहे हिन खे गुरुद्वारो, ताजमहल खाइण पीअण जी शयूं फेमस आहिन घणेई।
अच्छा।
हा, आगरा असां लाइ त सुठी आहे। हमम्।
असां वेंदा आहियूं ब्यास, त स्टेशन पवंदो आहे न आगरा विच में।
हा। विच में पईंदो हूंदोव।
बियो?
ॿियो ॿुधायो? घुमण- घुमण जो शौक़ु अथव तहांखे?
हा आहेमिड़ेई, पर ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई जे करे अ न किथे तो माण्हू निकिरे, हाणे ही छुटियूं हुयूं त मां जॉइन फैमिली में रहंदी आहियां त ॾेराणी वई त पो बस। हिकिड़ो ई थो निकिरी सघे न घर मां।
त तां बि वेंदा हूंदव न माइके वग़ैरह?
न-न, मां कान्ह वेंदी आहियां। मां सिआरनि में वेंदी आहियां।
अच्छा। किथे त
ऐं गर्मी कुछ ओ। माएट त लोकल ई आहिन।
अच्छा-अच्छा। घर बे सही। माना आग्रह जे अगत में?
जी, जी।
अच्छा, हा। बियो?
हम्म, जी।
भई, छा कराएन?
ॿयो? हे हिननि खे, हिननि जी कपिड़े जी दुकान तनि। लहंगो साड़ी सूट वग बहिराम, जी।
ऐं
जिनेश, न न रेंट ते आ।
अच्छा अच्छ, हूं हूं। ॿियों ॿार कहिड़ी क्लास में तव तव्हां
हिकिड़ो त छोकिरो मुंहिंजो आ न सतें में आ ऐं छोकिरी अञां पीजी पई करे अञां मतिलब नरि नरिसरी में सम्झो नंढी क्लास में ई आहे अञां। हा, छोकिरो वॾो आहे। छोकिरो मुंजो अ ॾहें ॿारहें साले जो आहे, ऐं छोकिरी टे साल जी आ।
अच्छा अच्छा। हं, सभु ससु वसु सभु गॾु। जॉइंट फैमिली में सभु रहंदा हूंदा न?
हा, ससु आहे, सहुरो कोन्हे, डेरु ॾेराणी, मां वॾी आहियां घर में।
अच्छा, अच्छा।
हम्म।
सुठो आ।
ॿियो?
ॿियो, सभु बढ़िया, हा तां ॿुधायो?
ॿियो सभु बढ़िया, तां जॉइंट में रहंदा आहियो?
हा हा, असां बि जॉइंट, सहुरो? ॾेर ॾेराणी अलॻि आहिनि, मां ससु सहुरे सां आहियां।
अच्छा अच्छा, सही आ।
हूं हूं हूं, पर वॾनि सां रहणु सुठो आ।
टेंशन फ्री, टेंशन फ्री आहियूं वॾनि सां।
जी।
किॾे बि अचु, माइके वञु, किॾे बि वञु, त घर संभलियल पियो आ न।
वेठा तनि।
हा, दरु खुलियो पियो आ।
सही आ।
मुंहिंजा माइका भोपाल में अनि। हा हा हा हा।
सही आ, तां वेंदा हूंदव।
हा, मां त ॿ बार वेंदी आहियां। पंजनि घंटनि जयादा काने परे खंडवा खां भोपाल पांच घंटा लॻंदा हिनि
अचछा-अच्छा हुते छा फेमस आ?
किथे खंडवा में, खंडवा जा मंदिर आहिनि सुठा गागा जी मंदिर नव चंडी मंदिर, मंदिर सुठा आहिनि ॾाढा
अच्छा
हा, हेॾी वॾी सिटी काने खंडवा, ठीकु- ठीकु आ हा
अचछा
हुंम् त जिते माण्हूं रहंदो आ, हुनखे उते वणंदो आ, न
हा
मां पाण हाणे भोपाल वेंदी आहियां, त मुंखे मज़ो ई न ईंदो आ। हा भोपाल में बि मुंखे मज़ो न ईंदो हाणे, हिते रहो पंहिंजे घरु में ई मज़ो झुनझो आ।
अच्छा -अच्छा ॿियो ॿुधायो, न हाणे पीअंदासे
अचछा
जीअं
ताई हिरान
हा बसि रोटी पाणी, मुंजी ॾेराणी त दिल्ली जी आ
अच्छा कल
हा उह बि साल में हिकु बार वञे, मां बि साल में हिकु बार वञा हूं गर्मिनि जी छुट्टुनि में वञे, मां सिआारे जी छुटियुनि में वञा
अच्छा, चारि
जिने माना दिसंबर में छुटी कोन थींदियूं हिनि, जी
क्रिसमस जी न
हलो, हा ये वॾे ॾींहु, हा हा वॾे ॾींहु जी छुटियूं हूंदियूं हिनि न
हा, हा, हा, घणा ॾिंहु रहंदा आहियो? हलो आवाज़ थी अचेव
ॿई वें, हा हा, मां रही वेंदी आहियां। अठ ॾींहु बि रही अचा, पंज ॾींहु रही अचां, छह ॾींहु कोई हूं कोने अ, जेहि हिसाब सां ॿारु रहनि
हा-हा ॿारनि खे नथो मज़ो अचे, पेंजे घरु में ईं तो मज़ो अचे।
हा
त ॿारनि खे नथो चए त हिन लॻणो आ न साल में हिकु बार त माइटन में वञिजे।
हा सही आ
हुं, ॿियो-ॿियो सभे बढ़े न -न, कोन्, न -न, न
अच छा
कोन था, निकिरी सघूं न वरी घरु मां
हा हा, त जॉइंट फैमिली में आ त माण्हूं, निकिरी वञे कॾहिं ॾेराणी, कॾहिं तहां
नअ, हूं ॿारनि जो थी ईंदो आ, न वरी मुंजी छोकिरी अञा नंढी आ। त ॾाढो परेशान थी करे वरी त हिन करे घटि वधि निकिरो थींदो आहे।
अच्छा
हूं
थियो हा हा सु कंदीअ
तहा के घणा बार आहिन?
मूंखे हिकु गुड़ी आहे ट्वेल्थ में आणे। सत्रहं साल जी आ। हा बस हिक ई गुड़िया।
अच्छा- अच्छा जीअं मूंखां हींअर ॻाल्हायो बि हुआ?
उहो न- न हो त मुंहिंजो ॾेराणीअ जो पुटु आ।
अच्छा -अच्छा।
मूंखे गुड़िया आहे गुड़िया ट्वेल्थ में हाणे।
अच्छा सही आहे।
हूं। तव्हां ई कमु कॾे
हुयो?
हीअ माखे आहे न अॼु ॿ टे ॾींहं थी वेंदा।
अच्छा- अचछा त कुझु इन पैसा आया अथव?
न अञा त ख़बर कोन पई आहे की आया आहिनि की कान आया आहिनि पर ॿ रुपिया शो थियो आहे हाणे अलाए ईंदा कान ईंदा ई आहिनि भॻवान जे मथां आहे।
हा सही आहे हा मुंहिंजी ॾेराणीअ जी धीय आहे हुनजा सत्रहां सौ आया अथसि।
अच्छा न मुंहिंजा अञा कोन आया आहिनि हिन त मुंहिंजी हुनजा बि आयाां आहिनि भाॼाई जा बि
अच्छा
हा बाक़ी अञा मुंहिंजा त अ न ख़बर ई कान्हन। आयन कान आयन?
ह मां त अजु खां ई शुरू कयोआ।
अच्छा
हा हा डेराणीअ जे पुट ॿुधायई चई आंटी कयो त मां चयो ठीकु आहे।
हा ॿियो छा न सिंधी में थोॾी ॿार ॻाल्हाइजे करजे चार माण्हुनि सां त सुठो थो लॻे। हूं
ईअ फ्रेंडशिप बि थी वेंदी हा।
ठीकु आ जय झूलेलाल भाभी।
जय झूलेलाल तहां सां ॻाल्हाए ॾाढो सुठो लॻियो।
मूंखे बि ॾाढो वणियो, तां फ़ोन करजो वरी। जी- जी, जय झूलेलाल जी। पूछ चाची से कया कह रही है?